हेल
हेलो
हँ भाइजी की हालचाल छै
नमस्कार भाइजी ठीक छै यहा के की हाल छै
ठीक छै की होइत छै
उच्छना होइ छै अभी तऽ हम बैठने छियै अहाँके की होइ छै
कुछो नह हमहहुँ बैठल छियै
तऽ भायजी खाना पीना भए गेलै रात क कि नहि भेलै या अभी
न अभी न तऽ नहि भेल छै होते ती कए देरमे अहाँके खाना पीना हो गेल छै
अभी तऽ नहि भेलैय हमरो कनी देर बाद बतै
ओ अहाँके खाना पीना की होइ छै
आज तऽ शाकाहारी बनै छै चावल दाल आलू के भुजिया तरकारी इ सब अहाँके की बनै छैय ननवेज
न हमर तऽ शाकाहारियए बनै छै रोटी भुजिया
ओ तऽ भाय जी अहाँके गर्मी छु्टी भय गेल कि नहि भय भेल
हँ गर्मी छुट्टी हो गेल छै अहाँके गर्मी छुट्टी हो गेल छै की
हँ गर्मी छुट्टी हो गेल हँ खत्मो होयवला हा हम वापिसो जायके टिकट काटि लेले छिय कॉलेज लाए
ओ अहाँके कितना दिनके गर्मी छुट्टी भेल छै
हमर तऽ पैंतालिस दिनके भेल छलैए लेकिन अब ओरिया गेले अहाँ के कितना दिन के गर्मी छुटी
हमर एक महिना के भेलय
अहाँके कॉलेज मे की पढ़य
की पढ़य कॉलेजमे हम एग्रीकल्चर करैय छी
एग्रीकल्चर कनि ओयमे बता सकै छिय एग्रीकल्चर के बारे मे की की सब पढ़ाइ होइ छैय
हाँ कृषि होइ छैय ओहिमे रिसर्च के बारे मे पढ़ावै जाइ छैय
कथी बाइसँ बुझलियै ने
रिसर्च एहि सभके बारेमे पढ़ैय जाइय छैय
साह रिचर्सके बारेमे
हँ
तऽ ओ रिसर्च बनके अहाँ साइन्टिस्ट बनबैह
हँ साइन्टिस्टके बारेमे कृषि विज्ञानके बारेमे
हँ हँ से तऽ हम बुझिते छियै भाई जी अहाँके यहाँ गाय वाय छैत ने
हँ छै
कोन भांइस छै भाइजी अहाँके
हँ तऽ देशी भैंस छै
अच्छा देसियएमे जफराबादी कि मुर्रा कि सुरती की न नठा
सुरती छै
सुुरती छै अच्छा अच्छा सुरती छै हमरा यहाँ जफराबादी एगो भांइस छै
कोन भाईजी
जफराबादी भैंस
ओ तऽ दूध दै छै भायजी
नहि अभी तऽ बिआ वाला छै
ओ भाइजी तब
पारी चाहे पारा बिएतै हँ भाइजी आ गायो छै अहाँके
हँ गायों छै
कोन गाय छै भायजी अहाँके
भायजी गायमे तऽ हमरा जरती गाय छै
जर्सी गाय
जी भाइजी
ओ हमरा तऽ रेड सिन्धी छै रेड सिन्धी
तऽ त अहाँ खूब दूध पियएै होबै
नहि जर्सी इतना दुध तऽ नहि दै छै लेकिन देशी छै तऽ दूध एकदम अच्छा मिले छै जर्सी जन एखन खराब दूध न नहि दै छै
ओ
चलू लेकिन गाय के सभ दूध एके जइसन होइ छै अच्छे होइ छै
हँ लेकिन ता वेराइटी पर एथी होइ छै
अब जर्सी छै तऽ ओकर दूध ओते गार नहि होतै ओहिमे पानि ज्यादा होत आ हमर से देशी छै
अहाँके ठीक कहै छै तऽ अहाँके खाना पीना खुदे बनाबै छै की
नहि हमरा ईसभ कहाँ बनाबे अबैया हम तऽ कॉलेजमे पढ़ै लिखै छी खाना पीना नहि अबैए बनाब लेकिन हमरा सिखैमे जरूर रुचि छै खाना बनाब मैगी उगी बना लै छी
हँ तऽ अहाँके खानामे ज्यादा कथी खायके पसन्द करै छी
खानामे हमरा मटन खाइमे बड़ा मोन लगैएा
ओ
अहाँके
हमारा तऽ मटर पनीरके सब्जी
अच्छा मटर पनीर का सब्जी खाइ छैह
जी भायजी
ओर की की सब खाइ छी पनीर मे
पनीरमे इहे सब खाइ छी
अच्छा अच्छा आर सब कहू भायजी अहाँके गाछी छै
हँ भाइजी गाछी छै
ओ
अहाँके गाछी नहि छै की
छै हमरो छै गाछी
ओ
हँ
तब अहाँके कितना गाछी छै
छै उह चालीस पचास गो आम के पेड़ छै
ओ तऽ अहाँ तऽ खूब आम खाइ हुकबै
हँ आम तऽ हम खूब खाइ छी मालदह आम छै अहाँके आम छै
हँ आम के पेड़ छै
कोन कोन पेड़ छ भाइजी
पेड़ सभमे तऽ छै जे अथिसभ कथि कहल जाइ छै दलमा मालदेव सुकुल बमइ किशनभोग इएहसभ छै
सब छै अहाँके किसनभोग केना लगै छै
हमरा तऽ किशनभोग अच्छा लगैत छै अहाँके किशनभोग अच्छा लागैत छै
नहि हमरा तऽ मालदह छोड़ कऽ कोनो अच्छा नहि लगैत छै एगो मालदह एगो जर्दा
ह्म
और आ अहाँ कुछो बना लै छी खाइमे कि नह
हँ बना लैत छियै तैका मैका खाना
कथी कथी बना लै छी भाइजी
जैसे रोटी भुजिया चावल दाल ईसभ बना लै छी
अच्छा
जी भाइजी
औरो बिरयानी उरियानी बना लै छी
हँ बिरयानी उरियानी तैका मैका बना लै छी
ओर अहाँके खाय मे की पसन्द छै
खायमे तऽ हमरा दालि रोटी भुजिया इएहे सब पसन्द न छैन
अच्छा अहाँ चाट खैने छियै चाट
जी भायजी कथी कहैत छी अहाँके
अहां चाट खेने छी चाट समोसा टिक्की चाट आलू टिक्की चाट
हँ भाइजी खयले छियै
कोन चाट खैले छियै भायजी
भाइजी हम तऽ जादातर अथी चाट खेलै छियै
मेथी
ई केलाके
केला के
पपीता ई सब मिक्स कऽ के
पापड़ी चाट कहै छै न
जी भाइजी
ह कैसे बनायल जाइ छै भाइजी अहाँके मालूम छै
नहि भाइजी हमरा मालूम नहि छै हम तऽ दोकानमे तऽ खेलै छियै
अच्छा तऽ अहाँ घरे नहि बनेने
न घरे न बनैले छी
ओ दोकानमे तऽ बड़ा टेस्टी बनबै छै
हँ दोकानमे के तऽ अहाँके कह दु बड़ा टेस्टी लागै छै
और अहाँके दिनमे की सब खाना भेलैया
कथी कहै छियै भाइजी
दिन मे अहाँ की सब खेलियै आज
दिन मे खाना दिनमे तऽ खाना खैले छियै चावल दालि भुजिया पापड़ तिलौरी
हम तऽ आज खैने छियै भरुवा बैगन
ओ भाइजी अहाँके भरुवा बैगन खेलै छी
भरुआ बैगन स समझलियै
हँ भाईजी
भरुआ बैगन होइ छै कि जैसे जेहन बैगन होइ छै ने ओकरे चीर कऽ ओहिमे आलू उलू के मसाला अलग अलग तरह के मसाला डाल कऽ भर देल जाइ छै ओहि लऽ ओकरा भरुवा बैगन कहल जाय छै
ओ तऽ तऽ खाइमे बड़ा टेस्टी लागैत छ होतै भाईजी
ओह मत पूछू मुंह में पानी आ जायत सुनते सुनते
हँ
ह
और अहाँके कथि कथि पसन्द छै खायमे
सब कुछु खालै छै भायजी तानी कनी
जैस कि
यौ कि कहूँ आब
तऽ भाइजी अहाँके क्रिकेट खेलल पसन्द छै
न हम ई सब नहि खेलै छी सब लैड़का उइका मे खेलेके छल
ओ तऽ अहाँके कोन खेल जायादा पसन्द छै
कुछो ने अभी तऽ हम पढ़ाई लिखाई मे ध्यान दै छीय हमरा पढ़ाई मे बहुत मेहनत लगै छै
ओ
हु
तब अहाँके कोन किताब पढ़ैमे ज्यादा मोन लगै छै
हमरा किताब मे तऽ अहाँके कह दियौ जे उपन्यास होइ छै ने अंग्रेजी उपन्यास चाहे मैथिली ग उपन्यास एगो कन्याादान करके उपन्यास छै मैथिल में
जी भाइजी
उ किताब मैथिल कहानी किताब उपन्यास मैथिल शादीमे की की सब होइ छै
घटना के बारेमे देल छै चौठारी के बारेमे देल छै
ओ तऽ ओ पढ़ैमे अहाँके अच्छा लागै छै
हँ उमे बुच्ची दाई के कहानी छै बुच्ची दाई के
और भाइजी अहाँके कथि कथि अच्छा लागै छै
ई सब ने भइजी
अथीमे पढ़ैमे
इहे अब अहाँ की की सब पढ़ै छीय
हमहूँसब तऽ हिन्दी हमरा ज्यादा पढ़ैमे अच्छा लागैत छै
हिन्दी में कोन कोन किताब
हिन्दी मे सब किताब कविता ई सब
गियां बता सकै छी एग्जाम्पल
हँ भइ जैसे कि मुंशी प्रेमचद के भेलै सुमित्रानन्द पन्तके भेलै मैथिली शरण गुप्त के भेलै मलिक मोहम्मद जैसी जीके भेलै हरिवंश राय बच्चन जीके भेलै
ओ ओ हो
इएहे सभ पसन्द करै छी
बच्चन के एकध गो कविता अहाँके याद हयत
हँ भाइजी जैसे हरिवंश राय बच्चन जीके एगो कविता रहलै क्रीतावली मधुशाला
हु हु
ईसभ रहलै हुनकरे ने बेटा हथिन अमिताभ बच्चन
अच्छा
हँ भाईजी
हँ ई तऽ हमरा मालूम छै
जी भाईजी
और भाईजी खाना पीना भए गेल अहाँके
अहाँके हँ खाना पीना हो गेल जाइत छी खाय तऽ अहाँके ठीक बात तऽ फेर अहाँसँ बादमे बात होइ
ठीक भाइजी ठीक बा
खुश रहू